हेलो।
नमस्कार मित्र।
नमस्कार मित्र।
तब की हाल चाल।
सब बढ़िआ, तऽ तोहर की समाचार?
हमहुँ ठीक छी, बहुत दिन बाद भेट रहल अछि छी, की
हँ काजक व्यवस्थामे गप्प करबाक समय नहि भेटैत छै।
सही कहलहु, अच्छा हाल ही मे कतहु घूमै जाय मौका बैठल?
हँ ई बार हम पारिवारिक पुरा परिवारक संग दार्जिलिंग घुमा गेल अछी। यात्रा एतेक नीक रहल जे अखन धरि ओहि दिन सब याद आबैत अछि।
अच्छा, वाह, दार्जिलिंग तऽ बहुत सुन्दर जगह मानल जायत अछी। हम तऽ खाली फोटो आ वीडियो मे देखल छी, विस्तार सॅ बताउ। यात्रा कोना शुरू भेल।
हँ विस्तार स बताए तो योजना तऽ लगभग एक महीना पहिने बन पहिने सबके छुट्टीके हिसाब मिलेलहूं, तकर बाद ट्रेनक टिकट बुक करलेहुं। होटल सेहो पहिने से बुक कर लेने रही चहीं से, बादमे कोनो परेशानी ना हो।
ई तऽ बहुत बढ़िया काल केलहूँ। बहुत लोग बिना योजना निकलि जाइत छथि, आ बाद मे टिकट, होटल, गाड़ी लेल परेशान होयत छथि।
बिल्कुल- बिल्कुल। हम सब सोचलहुॅ जे आराम से योजना बनाए, तऽ यात्रा सेहो आरामदायक रहत। सामानक सूची सेहो पहिने बना लेल रहि।
की की सामान लेने रही।
आ, सामान जे से गरम कपड़ा, बरसाती ह मोबाइल चार्जर, पावर बैंक, कैमरा जरूरी दवा, पानिक बोतल, आ किछु हल्का नास्ता। पहाड़ी इलका छल तो गरमक कपड़ा विशेष ध्यान रखै।
सही कयलहुं। पहाड़मे मौसम कहिया बदलि जाय केओ नहि कहि सकैत अछि की।
हँ- हूँ बिलकुल-बिलकुल। यात्राक समय दिन हमसब बहुत भोरे उठलनु। सबके उत्साह एतेक छल जे अलार्म बजबाक पहिने सब जागि गेल।
ई तऽ हमरा संग सेहो होइत अछि घुमबाक उत्साह मे नींद अपने खुलि जाइत अछि।
अ स्टेशन पहुँचै छलहुँ तऽ बहुत भीड़ छै। किओ अपन परिवार संग छल किओ मित्रसभ संग ते क्यो अकेल यात्रा करै छै।
स्टेशनपर लोक सबके देखबाक सेहो मजेदार होइत अछि। सब अपन अपन गंतव्य लेल उत्साहित रहैत छथिन की।
बिलकुल- बिलकुल। ट्रेन समय पर आबि गेल सीट पर बैसलाके बाद बाद सबके राहत भेटे। सामान व्यवस्थित रखलहु आ फेर खिड़की लग बेसी बाहर देखै लगलहुँ।
बिलकुल। हमरा तऽ ट्रेन यात्रा बहुत पसन्द अछि। खिड़की से बाहर बदलेत दृश्य देखबामे अलग आनंद आबैत अछि।
सही बात। शहर धीरे धीरे बाघा छटैत गेल, फेर गेल गाम, नदी आ हरियर अ हरियर हरियर पेड़ देखाइ देखलक।
बिलकुल। यात्रा करैत समय प्राकृतिक सुन्दरता देखला से मन बहुत शान्त भइ जाइत छैय कि।
हँ- हँ बिलकुल। रास्ता में छोट छोट स्टेशन आबैत छल कतहु चायवाला, कतहु समोसा, कतहु स्थानीय मिठाइ। बेचनियर लोक घुमे छैय।
ई तऽ वास्तव मे किछु ने किछु खने होयब की।
हँ -हँ बिलकुल। गरम चाय, समोसा खने रही। ट्रेन में च चायके स्वाद एक अतेक नीक लागैत अछि। ई हम आजुक धीरे धीरे बुझि सकल सकलहुँ।
हू- हू ई तऽ प्रश्न तऽ बहुत लोग पूछै छथि। शायद यात्रा आ मौसमक कारण स्वाद और बढ़ी जायत अछि की?
बिलकुल रस्ता मे हमरा सामने बैसल एकटा परिवारसँ परिचय भेल ओहो सब छुट्टी मनाबे के जाय छला। धीरे- धीरे गप शुरू भेल आ यात्रा पूरा हँसी मजाक बी
बिलकुल यात्रा द्वारा नव लोकसँ परिचय होयबाक सेहो नीक अनुभव रहैत छथिन। कतेको बेर अन्जान व्यक्ति सेहो अपन जकाँ भय जाइत छथि।
बिलकुल -बिल्कुल। हुनकर बच्चासभ बहुत चञ्चल छल। ओसभ लगातार खिड़की से बाहर देखैत छल आ घर, नदी, पुल आ पहाड़ पर प्रश्न पूछे छै।
बच्चा सभक उत्साह देखब बहुत नीक लगैत अछि। छोट छोट बातमे सेहो ओसभ खुशी खोजैत ल छथि की?
बिलकुल- बिलकुल। रातिक समय सब मिली भोजन कलहु घर से बनाने पराठा अचार तरकारी य मिठाई निकालल गेल। दोसर परिवार सेहो अपन भोजन साझा कयलनि।
बिलकुल ई परम्परा तऽ बहुत सुन्दर छै। यात्रा दौरान एक दोसरे सङ्ग भोजन साझा करब अपनापन बढ़बैत छथि।
बिलकुल बिलकुल तऽ सही भोजनक बात सब किछु देर गप्प करैत रहलहुँ कोनो आपन यात्राक अनुभव सुना रहे छल ते केनो अपन सारक विशेषता बताबै छल।
बिल्कुल यात्रा एहन चीज छै जे लोकाके जोड़ि दैत अछि। अलग अलग राज्यक लोक भेटैत छथि। ह एक दोसरासँ बहुत किछु सीखबाक मौका भेटैत अछि।
बिल्कुल बिलकुल। भोरे जखन आँखी खुलल तऽ खिड़कीक बारक दृश्य बदली चुकल छल। दूर दूर धरि हरिहर पहाड़। कुहासा ठण्ड हवा मन के प्रसन्न कर देलक।
वाह ओ क्षण तऽ अवश्य बहुत यादगार रहल होयत की?
बिलकुल बिलकुल सच कहूँ तो ओहि समय लागल जे यात्रा सफल भय गेल। प्राकृतिक सुन्दरता आंकलिक समय छल आ सब थकान एकदम समाप्त होइ गेल।
फोटो सेहोमे बहुत लेने होयब?
ह फोटो लेल रही मुदा हमर लागैत अछि जे कतेको दृश्य कैमरा से बेसी आँखिसँ मनमे सुन्दर बनि गेल रहैत अछि।
बिलकुल ई बात तऽ बिलकुल सही अछि। किछु याद सब फोटोमे नहि बल्कि अनुभवमे बेसी जाइत अछि।
बिलकुल बिलकुल तऽ स्टेशन से बाहर निकला के बाद बाहरी सड़क पर गाड़ी ले लउ रास्ता घुमाबदार छल मुदा च चारुकातक दृश्य अतेक सुन्दर छै जे किओ मोबाइल छोड़ि बाहर देखैत रहूं।
पहाड़क यात्रामे हर मोड़पर नया दृश्य देखबाक मौका भेटैत अछि।
बिलकुल बिलकुल कतहु झरना कतहु चायक बगान कतहु बादल। पहाड़क मे गुजरल रहल सब पछु एतेक सुन्दर लागे छल जे बार बार गाड़ी रोकबाक मन होयत छल।
ई सुन के तो हमरा सेहो घूमबाक के इच्छा भहि रहल अछि।
ह ह धैर्य रख, धैर्य रख, एखन तऽ यात्रा शुरू भय रहल छी। हम तोना के अगीना बार मे हम होटल पहुँचाक अनुभव अ स्थानय भोजन दर्शनीय स्थल रोकविट ट्रेनटॉय चायक बगान आ या त्रा दौरान अभेल मजेदार घटना से विस्तार से बतायब।
जरूर अखिन धरियै गप्प सुनि कऽ बहुत आनन्द गायल। त चलऽ अगला भाग बताउ।
अच्छा अच्छा तऽ अब आगक यात्रा सुन गाड़ी धीरे धीरे पहाड़ी सड़क पर चढेल जा रहल छल सड़कक दुनू कात हरियर जंगल ऊंच नीच पहाड़ आ बीच बीच में छोट छोट गाम देखेत अछि।
पहाड़ी सड़क पर यात्रा करबाक अपन अलग मजा होइत अछि। हर मोड़ पर नया दृश्य देखबाक मौका भेटैत अछि की?
बिलकुल बिलकुल कतेको ठाम बादल अतेक नीचाँ छल जे लागैत छल मानो हाथ बढ़ा के छू सकैत छी। बीच बीच में ठंडी हवा गाड़ीक खिड़की से भीतर आबैत छल। अ मौसम आऔर सुखद बना दैत छल।
बिलकुल ई तऽ एहन मौसम तऽ शहर मे बहुत कम देखबाक भेटत अछि की,?
बिलकुल बिलकुल बिलकुल लगभग एक घण्टा बाद हम सब होटल पहुँचलु। होटल बहुत पैघ तऽ नै छल मुदा साफ सुथरा आरामदायक छल। सब से पेघ बात ई जे जाकर बालकनी से सीधा पहाड़क दृश्य देखि जाय छै।
अच्छा ई तऽ बहुत बढ़िआँ बात भेल। ज होटलक हमरा से नीक दृश्य देखबा के लेल भेटी जाय तऽ आधा आनद तऽ तए बढ़ी जायत अछि।
बिलकुल बिलकुल सामान रखलाक बाद हम सब पाँच दस मिनट आराम केएलू। यात्रा लम्बा छल तऽ सब थोड़े के थकान थाकल छदू, मुदा घुमबाक उत्साह अतेक छल जे केओ बेसी देर विश्राम नहि केलहुं।
सही बात घुमबाक समय लोक आराम करबाक बदला बाहर निकलि जाय चाहैत अछि।
तकर बाद हमसब नजदीकक बाहर नजदीकक बाजार घूम निकललहुँ। तऽ सड़क दुनू बोलह
हँ बिलकुल तऽ बादमे बाजार घुमले निकलु फिर सड़कक दुनू कात छोट छोट दुकान छल, कतौह उनी कपड़ा बिकायत छल कतहु हस्तशिल्पक समान तऽ कतौ स्थानीय मिठाइ आ चायके दुकान छल।
अच्छा तऽ की किछु किनलहुँ?
पहिने दिन तऽ खास किनल नहि सोचलहुँ जे पहिने सभ घूमि लेब फेर अन्तिम दिन आराम से खरीदारी
ई निर्णय सही रहल नहि तऽ पहिल दिन किनल समान पूरा यात्रा भरिे संग ढोवल पड़ैत की।
बिलकुल बिलकुल ठीक कयलहुँ बाजार घुमैत घुमैत सभ हम सभ एकटा छोट चायके दुकान पर रुकलहुँ ओतै ताजा दार्जिलिंग चाय बनै छै।
अच्छा, दार्जिलिंग चायके नाम तऽ दुनिआँ भरिमे प्रसिद्ध अछि स्वाद कोना लागल?
सच कहू तऽ बहुत बढ़िआँ सुगन्ध एतेक नीक छल जे पहिल घूंट मे फर्क बुझा गेल। चाय सङ्ग गरम गरम पकौड़ी सेहो खयने रही।
अच्छा बहुत बढ़िआँ। ठंढ़ा मौसम मे गरम चाय आ पकौड़ी ई तऽ बहुत नीक मेल भेल।
हँ हँ बिलकुल बिलकुल मौसमक कारण स्वाद आओर बेसी नीक लागैत छल। दोकानक मालिक सेहो बहुत मिलनसार छलाह, हुनका स स्थानीय जगह सबक बारे मे गप भेल।
अच्छा स्थानीय लोकोसँ जानकारी ल बहुत उपयोगी होइत अछि छै। ओ सब पर्यटकसँ बेसी नीक सुझाव दैत छथिन।
बिल्कुल बिल्कुल। फुकनी सुलाह पर हमस दोसर दिन भोरे टाइगर हिल जयबाक योजना बना ले।
अच्छा ओहिठाम य सूर्योदय बहुत प्रसिद्ध अछि ने।
हँ हँ बिलकुल बिलकुल ओहि कारण सब। लोग भोरे उठी छथि हमरा होटल वाला कहलक जे। देरी भेल तऽ भीड़ बहुत भय जाइत।
तकर बाद की कलहु।
तकर बाद तऽ बाजार घूमैत घूमैत हमस स्थानीय फल सेहो खने रही ताजा संतरा। स्ट्रॉबेरी बहुत स्वादिष्ट छै।
अच्छा पहाड़ी इलाकाके फलसभ सचमुच ताजा होइत अछि की।
बिलकुल बिलकुल फेर हम सबब प्रसिद्ध चाय बगान देखले गेले ल। अ दूर दूर दूर दूर धरि हरिहर चायक। गाछी देखी के मन खुश भहि गेल।
फोटो बहुत लेन होइ।
आ बहुत फोटो लेल रही मुदा खाली फोटो न ओते किछु समय। शांत बेसी के वातावरण आनन्द सेहो ले लेनू।
बिलकुल आजुक समय में लोक। फोटो खिचबाक एतेक व्यस्त रहैत छथि जे असली अनुभव लेल समय नहि निकालैत छथि।
ई बात तऽ बिलकुल सही छै हमरा लागैत अछि जे घुमबाक उद्देश्य सिर्फ सोशल मीडियाक। फोटो डालबाक नहि बल्कि ओहि जगह के अनुभव महसूस करब सेहो अछि।
बिलकुल यात्रा मन आ सोच दुनू बदले त छी।
बिलकुल बिलकुल चाय य। बगाने में कतेको मजदूर पात तोड़ैत छलला। ओकर मेहनत देखिक के बुझायल जे एक कप चाय हमर हाथ तरी। पहुँचे लेल कतबम परिश्रम होइत अछि।
बिलकुल हमरो एहन बात सोचबाक मौका कम भेटल अछि। कातराससँ एहन अनुभव मिलैत अछि जे। जे एहि साधारण जेी चीजक मूल्य बुझाइत अछि।
बिल्कुल बिल्कुल तकर बाद हम सब रोपवे पर गेले ह पहले बार। एतेक ऊचाइस पुरा पहाड़ी क्षेत्र देख लेन।
अच्छा तऽ डर न लागल।
शुरुआत थोड़ा लागल मुदा जखन धीरे धीरे रूपे आगे बढ़ल तऽ डर समाप्त भए गेल। चारुकातक दृश्य देखी मन खुशी बहि गेल।
अच्छा तऽ बहुत बढ़िआँ छै। ऊपर से पहाड़ जंगल आगाम सब देखब के अनुभव निश्चित रूप से अलग होयत।
बिल्कुल बिल्कुल कतेको लोग लगातार वीडियो बनाए रहे।